हेलो हेलो
हेलो हेलो हँ
प्रणाम दीदी।
हँ, कहलियौ तऽ खुश रहै कऽ की हो रहलै हन।
बताह, आ तोहीं ने बता, कहिया आइ रहलही हऽ?
तो बताओ, कैसन तैयारी चलि रहल अछि लोकसभक? कैसन तैयारी चलि रहल अछि जन्माष्टमीके? मेला आर तऽ लगतै ने रे?
हँ झूला आर गिर।
हँ, झूला लगबैमे आरामसँ, ओर की? अबरी मेला कहाँ कहाँ लगतै?
ओ रेलवे फील्ड आज बाड़ीमे। आ घररामे टेघरामे तऽ लगबे करै छै, सभ दिन।
हँ ठीके क पूरा पंडाल उंडाल सभ बाहरसँ आबि कऽ बनबैवाला होइत छै।
हू
मूर्ति आओर कहाँ कहाँ अबऽ आर भऽ बैठतै की?
देखी, की होइ छै। अगिला बेर तऽ सभ लूटि लेलकै, मतलब पैसा आ दाबी लेलकै। देखी, के आगाँ बढ़ै छै।
हँ, तऽ अभी देखी। मेलो अबरी जमतौ।
अबरी ओतना नहि पता रहै रोड आओरके बारेमे, सभ जगह रोड आओर बनाइए देलकै हऽन।
बाहर बाहर से सजबै बला आबे होतै?
हाँ
तेघरामे तऽ पंडाल बड़ सुन्दर सुन्दर बनबै छै की?
हँ, मेहनतो जे अपन रहल ने।
हाँ झुलुआर तऽ की की ऐतऽ? नाम बताउ ने, कोन कोन चीज आबै छै से।
ई बतैयौ उह जे जे आबै छै ओएह ने
नहि, ओरै तऽ।
हाँ ओ सब छेबे करै
हँ, पूरा झूला। गरहरोमे लगबे करै छै गरहरामे लगतौ तोरा आय हँ रेलवे फील्ड मे
हँ
मीना बजार आओर सभ लगतौ।
हूं
अबरी तऽ घूमय मे मजा आइ जेतौ
तहिय कोलान छै तऽ
हँ हमहूँ आर एबहु सोचलियै राखी बंधन मे एऐबे
हँ
राखियो बान्ह लेबै मेलो आर घूमि लेबै
राखी कहिया
ओह जन्माष्टमी के एक सप्ताह पहिले होइ छै
आब जन्माष्टमी कहिआ
सब देखबौ टाइम कैलेंडरे मे ने सब रहै छै तऽ आ ए रहलै ह ने सब सावने भादोमे होइ छै अस्सी मना घुमबै तेघराारमे तऽ ट्रेने से गेलियै ह घूमय ल एक बार
हँ अभरियौना
तारामाची आर तऽ बड़का छोटका सभ आबै छै की
हँ आ ट्रेन वला स्थान पड़ जाइ छै
हँ आ जाइयोमे ठीक रहै छै खालिए रहै छै
एकदम खाली एके बार म मुतार तऽ अने घुमले चलि आ दू बार जाइके जरुरते नहि पड़तै
तब आरामसँ अपना घुमि टहल ले खो पी
नहि तऽ एन्ने से क होइ छै पहिले जाीं ओकर बाद फेर घुरिके आइ
देखली ने तबरी मेलामे गेलक तऽ मिलकी कोन बिस्कुट खेलकै हल जेकरामे धुइया धुइया होइ गेलै हन मुँहे जरि गेलै हन आ कही कह कहीं कहीं पान में दय छै पान में भी ओ धुआं फेेक छै
हू
ह फेमस मेला छेबे करै मथुरा के बाद लगे छै बरौनिये मतल मी मेला के घूमेय मे मजा आ जाय छै
खाली पैसा रहैके चाही
पैसा रखा कोन चीज बोरा रहलन तऽ फ्रीमे की एन्नेसँ आबनमे हमरा खर्चा होबे करतै महिलाके पैसा जमा करि कऽ रखी
तऽ लैके नहि हे पैसा
लै आ तोहर घुमैबी ही नहि कि
हँ हँ घुमा देबू खाली
तऽ खिलेैते कि खाली घुमा देबो चढ़ बैस सब झूला पर तारा माछी एतै ब्रेक वला एतै कि की आबे ने छै
चार भी
चढ़बै ने हमे तऽ जइए जाइ छियै खनैए पीटै लगै छियै की कहै छै ओ सब पर नहि ने चहर पाबै छियै अभी तेघरो में लगेतौ गरहरो में आ बरौनी फील्ड में ने रेलवे कनदेब
हूँ
खाली मेघ नहि पड़ैके चाही मेघ नहि पड़तै मेला पूरा जमि जतै
हँ लेकिन तैयो मेघ तऽ पहिरे ने जाइ छै तनि म
हँ कृष्णजी सुनै छियै कृष्णजी नहबै छथिन दिन
हूँ
काहेकि ओहि दिने लागि गेलखिन हँ वासुदेव जी मेघे मे
हूँ
आ नियमो छै पड़यके
हँ
ह मेला आरके पूरा अथी आर बनै होतै बाँस आर से ने
हँ लएके ले
आ स्कुलो बन्द हो जाय होते आर के सी आर
नहि इसकुल दू दिन ले तीन दिन ले बंन्द करै छै
ओ
दू दिन
आ अप अपना भिड़ा मन्दिरबा पास लगेतै कि नहि
अभी ओकर गारंटी नहि छौ लगेते भााय नहियो लगेते
कोइ आगे भी नहि ने बढ़ै छै ओ सभमे बढ़तै तभियए ने आदमी सपोर्ट करतै
हू हू
आ कोई भी चीज होइ छै मेल जोल से मेल जोल से सब मिलके करि ले छै ने तऽ ठीक रहै छै
हूँ
एको दिन तेघड़ा तरफ गेली हन ने
नहि अभी कहाँ गेलियै
ओ जथीए आल ने उने आर जबही आल ने तऽ देखी हैं क की की अभी होले हैं क्यूकि स्टार्ट तऽ सात हजार वर्ष दू महीना पहिले से ही करै छै
हँ
दू महीना पहिलेसँ स्टार्ट करि दै छै हँ
ओन्ने काम नहि छै हो नहि
ओ तऽ ओनाहि सभचीज होइ छै मेन तऽ टेघरे छै की
हू
मेन छै तेघरे मे पूरा सजबै छै आ तबरी देखली कितना अच्छा अच्छा बड़का बड़का पंडाल बनेलले रहे
सात दिना बन बैसे
नहि तऽ पहिले तनि कम छोटा छोटा बनबै रहै आब सुन्दर भी लगै छै बढ़ियां लगे छै कि सोन के बना देलक हन ऐसे
खर्चो होइ छै बहुत
ई सब खर्चा के बाहन करे होते रे
सब लोकल आदमी सब
सब लोकले चन्दा र दै छै तब
हँ
हम सोचे रह कोइ सरकार तरफ से कछु मदद आबे होते
विधायक करतानि मनी मदद करै छै अपन अपनन पैसा न की ओकर नाम होइ
हँ आ मूर्तो तऽ एक से एक बैठबे छै क देख कऽ लगै छै कि ओरिजिनल कृष्णजी छथिन
हँ
लगतौ की ओही महौल मे पहुँच गेलियै
हँ
अर ई मेले चलतै खाली कए दिनके मेला लगै छै
दस दिन के
दस दिनके रहै छै ने अरी हँ अरी बहुत आदमी जुठियो जेबे मेला घूमे मे
हँ त कि
ढेरी आदमी घूम टहर लेबै ऐसन मेला कहीं लगबो नहि ने करै छै फेर ओइसन दुर्गा पूजामे नहि लगै छै जितना जन्माष्टमी मेला
नहि द दुर्गा पूजामे ओसन नहि रहै छै
हँ यही जन्माष्टमीएवलामे आ पूरा झूला उला सभ आबै छै ने
अं अभियो बहुत रहै छै एकदम हुमैच क
कहँ-कहँ के आदमी सभ आबै छै घूमे लेल बाहर ऊहर। सब जगह से आबे छै घूमे देखे छ भीड़ो कते जुटे छै
हूँ हूँ
भीड़ो बहुत रहे छै आदमियो छुट्टी अऐसन देखाई देै छै
हँ
बढ़िआँ रहै छै
ओर त चल ने
हँ सबे कहि दी ह की आबे खातिर
हूं
रेखिए दीदी कहली कि नय आबै खातिर जन्माष्टमी मे
कहाँ बात कै ओकासँ कहि देबै
हाँ ओकरो आर कहि दही कि सेहाँ जन्माष्टमी मे आबै लए
सुसुमन आयल छै
हँ हँ सुनलियै तब तऽ ओहो मेला घुम लए चलि एयतौ
हूँ
कतौ की हमहुँ कहियो नहि देखलियै हे मेला देखियए लेके जेबे
जी
ह खूब मेला आर घूमै खाली त अबरी तऽ आर ई मछली कनिय तो अबरी फर्स्टे ने मेला घूमते
देखी ने कहि रहलै जबै जेबै सावन बादो मायकन रहै छै देखी की होइ छै
आब जे होय।
हू
लेकिन देख लेतै हल मेल आ रहै जबा ह तऽ हमर एजाज हमेर एऐजा से एबै देखे लए ओ अऐजा जते बता
ह्म
आर सब सुनाउ
और सब ठीक छै
ठीके ठीक छौ हँ हँ हँ ठीक
पाईन देख क